नमस्कार की हम सहि समयपर फोन कयने छी
नमस्कार अहाँ बिलकुल सही समय पर अहाँ सुनाऊ केहन छी
हम बढ़िआँ छी धन्यवाद अहाँ अपन हाल बताउ
भगवानक कृपा से सब ठीक चलि रहल छै आइ दिन कनिक व्यस्त जरूर अच्छा
आइ काल्हि लगभग सब कहै छथि जे समय कम पड़ि रहल छै
हँ कारण जीवनकक गति बहुत तेज होइ गेल छै
हमरा कखनो कखनो लागैत छै जे दिन छोट भऽ गेल छै
दिन छोट नहि भेल छै मुदा जिम्मेदारी बढ़ि गेल छै
ई बात बिलकुल सही छै
जखन हम बच्चा रही तखन पूरा दिन बहुत लम्बा लागैत छल
हँ छुट्टीके दिन तऽ समाप्त होइते नहि छल
आ आब पूरा सप्ताह केना बीत जाइ छै पता नहि चलै छै
समयके मूल्य शायद उम्रक संग बेसी बुझाएत पड़ै छै
बिलकुल
अहाँके की लागैत छै जीवन मे समय बेसी महत्वपूर्ण छै कि पैसा
हमर अनुसार समय
कियक
पैसा फेरसँ कमाएल जाइ सकैत छै
हँ
मुदा बीतल समय कखनो वापस नहि आबैत छै
ई त बहुत गहिर बात छै
वास्तवमे सफल लोक समयक उपयोग बहुत सोचि समझिके करैत छै
मतलब सिर्फ मेहनत काफी नहि छै
नहि सही दिशामे मेहनत जरूरी छै
ई अन्तर बहुत महत्वपूर्ण छै
सोचो दो व्यक्ति पूरा दिन मेहनत करैत छथि
हँ
मुदा एकटा सही दिशामे काज करैत छै आ दोसरा गलत दिशामे
तखन परिणाम अलग होएत
बिलकुल
आजुक समय मे जानकारी बहुत छै
एतबे नहि शायद इतिहासमे पहिल बेर एतेक जानकारी उपलब्ध छै
मुदा जानकारी आ ज्ञानमे अन्तर छै
वाह ई तऽ बात निक कहलौं
जानकारी मतलब ताकिके
अज्ञान मतलब सही उपयोग
हँ
इंटरनेट पर लाखो जान कारि तऽ अछि
मुदा शही निर्णय लेल बुद्धि जरूरी छै
बिलकुल
अहाँके किताब पढ़बाक आागत छै
हँ मौका भेटला पर जरर पड़ैत छै
कोन प्रकारक किताब
इतिहास विज्ञान जीवनी आ मनोविज्ञान
जिवनी हमराँ सेहो बहुत पसन्द छै
कारण वास्तविक संघर्ष प्रेरणादय छै
सही बिलकुल सही
जखन हम सफल लोकक कहानी पढ़ैत छी
तखन बुझइ पड़ैत छै जे सफलता सहज नहि छल
बिलकुल
बहुत लोकग सिर्फ पंजाब देख छथि त
हँ संघर्ष नहि देखैत छथि
ई कारण छै जे सोशियल मीडिया पर भ्रम बनय छै
हँ
लोक सोच सोचैत छथि जे सफलता रातो रात आबि गेल
जबकि अक्सर वर्षक मेहनत पाछा छिपल रहैत छै
अहाँके की लागत छै आजुक युवा लेल सबसे महत्वपूर्ण कौशल की छै
सिखबाक क्षमता
रौचक उत्तर
कारण दुनिया लगातार बदलि रहल छै
ओ
जे सिखबा जे सिखा बन्द कर देब त ई पिछड़ी जाइ
ई बात भविष्य लेल बहुत जरूरी छै
बिलकुल
ए आइ पर अहाँ की विचार छै
ए आइ एकटा बहुत बैध परिवर्तन ल कहि आबि रहल छै
लोको लडराइत सेहो छथिन
हर नव तकनीकक संग ग्रहण होइत छै
इतिहासमे सेहो
हँ
उदाहरण
जखन कम्प्यूटर आयल छल
हँ
बहुत लोक सोचते छल जे सब नौकरी समाप्त होए जाइ
मुत न अफसर सेहो बनल
बिलकुल बिलकुल
तखन ए आइ सी की सीख लेबाक चाही
डरबाक बदला उपयोग करब सिखबाक चाही
ई बात बहुत व्यवहारिक छियै
भविष्य ओहि लोकक होय जे सिखबक चारि रखत
हमरा एकटा बात बहुत रोचक लगैत छै
की
स्कुल मे बहुत विषय पढ़ाओल जाइ छै
आँ
मुदा समय प्रबंधन संचार कौशल आ वित्त ज्ञान कम पढ़ाओल जाय छी
ई एक महत्वपूर्ण मुद्दा छै
जीवनमे हं सभक मत्वपूर्ण बहुत बेसी छै
बिलकुल
जे कोनो विद्यार्थी अहाँ सलाह मांगे
हँ
तखन अहाँ की कहब
रोज किछु नया सीखू
ताह
किताब पढ़ू
अं
स्वास्थ्य ध्यान राखू
हँ
दीर्घकालीन सोच विकसित करू
ई सलाह बहुत मूल्यवान छै
धन्यवाद
हमरा लगय छै जे अधिकांश लोक सफलता चाहैत छथिन
हँ
मुदा अनुशासन नहि चाही छ की
ई तै बहुत सही अवलोकन छै
प्रेरणा तऽ ई दू दिन रहय छै
मुदा अनुशासन बरसो तक साथ दै छै
ई वाक्य बहुत नीक लागल
कारण वास्तविक प्रगति छोट छोट दैनिक प्रयासनसँ बनैत छै
सही बिलकुल सही
एक दिनक मेहनत चमत्कार नहि करैत छै
मुदा हजार दिनक मेहनत कर सकय छै
बिलकुल बिलकुल
देखैत देखैत बातचीत बहुत रोचक भए गेल
हँ समयक पता नाहि चलत
काल्हि बातचीत बाद हमरा बहुत रास बातपर सोचबाक मौका भेटल
अच्छा
मतलब सभकिछु एक विचारोसँ शुरू होइत छै
हॅं हम हमरा हमेश प्रश्न रहय छै
की
आखिर मनुष्य्यक सबसे पैघ शक्ति की छै
बहुत लोक नीक विचार राखैत छै दस शुरू नहि करैत अछि कयल छथ
कारण दुनिया प्रत्येक आविष्कार पहिने कोनो व्यक्ति कल्पना नामे जन्म लेने छै
अच्छा कारण डर
बहुत लोक नीक विचार रखय छथिन मुद्दा शुरू नहि करय छथिन
अच्छा तखन
लोक रहय आलोचना मजाक या निश्चित दर
तऽ त ई सच छै
बहुत लोक सफल नहि होइ छथिन कारण हुनका क्षमता नहि छै
हँ
बल्कि कारण ओ शुरुआत बहुत करै छथिन
हँ ई व्यक्ति वक्त बहुत महत्वपूर्ण छै
सोचू जे एक बच्चा चलब सिखबाक समय गिरबाक डर रखय
तखन ओ कखनो चलब नहि सीखत
बिलकुल बिलकुल ठीक त बाद मे बात करब ठीक अछि
बिलकुल